हेलो हँ प्रणाम की हाल चाल छै
हमे सभ ठीके बा अपनेमे तऽ ईै
हम हम भी ठीक ह छी हम ठीक अ छी
अथिवा
आ सब ठीक बा अहाँ के नाम की अछि
के है
आ अहाँ के नाम की अइ आ के
ओर नाम रूपाञ्जलि होलै
रुपञ्जलि हलइ अहाँ की करै छीयै
अभी तऽ ह पढ़ाइए करै छी आओर किछु नहि
अच्छा हम भी पढ़ाइ करै छियै अहाँके कतेक भााय बन छ
कथि केलियै
अहाँके कतेक भाई बहन छिय
अभी एलेवेन्थमे पढ़ै छीय
एलेवेंथ
हँ एगर मामा
अचछा अहाँके फ पाका बनाबै आबत
खाना
हुँ आपको नहीं आती है ऐसी
ज्यादा ज्याददा न आता है
एकतर उककरर हमर आह ये आता है है ना हम भी मे भी लिख लिय आप ने एक काम किया करो लिख लिया करो ह नेटवर्क इस्यु हो गया
कियए
नेटवर्क इश्यू आवाज कट गई पूरी बीचमें हेलो रूपांजली जी हेलो हेलो